हँ लागि गेलै, खुश रहा। बढ़ियाँ, अपन बता?
अपनो मस्त, खाना-पीना बनि गेलौ।
हूॅं
औ आओर दादी बन सब बढ़ियाँ।
सब बढ़ियाँ, बौआ सब? सब बढ़ियाँ छै, बालो बच्चा सब बढ़ियाँ, अपन बताबै?
अपनो मस्त चैल रहल छै। खाना-पीना हमरो बनि गेल अछि। सजमैन चना के सब्जी बनेलू हें आर तरकारी बनेलू हें आओर की कहै छै सोहारी बनेलौं हें।
सोहारी।
हँ।
हमहुँ सोहारी बनेलो हें आओर मछ छली बनेलौं हें, माछ।
माछ बनलै ये।
हुँ जे गाँव के फेवरेट छै सोमवार के दिन। पेठिया लागे छै।
हूं।
हुं देख हां। ओझाजी आनने छलखिन्ह हें। हुं माछ।
अपने बनेलो की ओझाजी बनेलखिन्ह माछ?
हम अपने बनेलो हें ओझाजी नै बनेलैथ ह। हुं
हुं काजुल छी अहां।
आ?
तहन अहाँ काजूल छी।
हूं
हुं और सब कहीं बारिश भ रहल अछि की नै?
हां लाइटो कैट गेल।
लैन कैट गेल।
हुं बिजली कैट गेल।
कुनु बात नै आएब जाएत।
हूं आ पानि वर्षा बरैस रहल या।
बारिस में।
हूं
तऽ इम्हरो भिनसी जेना भोर मे होइ छले अखन भोर मे होइ छलै आ एखन अखन नहि भऽ रहल भौबे
नहि एतऽ अखन भऽ रहल है बारिश।
ह तखन अहाँ गेल रहौ तऽ घुमय ल दरभंगा त एते हड़बड़ले अहाँ किया चलि गेलियै?
हरबरिया आयब गेलों काज रहै।
काज रहे तै दुआरे प पता चलल जतऽ गेल रहौ तत जे अहाँ गेलहु दरभंगा। हूहूआल जेना।
हूं
हँ चलू।
हम जीविका ज्वइन केने छी। ओहि दुआरे चलि एलहुँ।
मन से तऽ बड़ नीक काज केलौ से तऽ नीक काज करै छी, किछु ने किछु करैत रह चाही।
हूं
हां ओ ग मय गे पानि भऽ रहल अछिे तैयो गर्मी खुबे हय।
बड बड गर्मी हय। बारिश होइ या लेकि ई ठंडाापन न ये इ नहि बुझाय ये जे सोन भादब हय।
ह एकदम लाग रहल ह जे अहाँके बारिश छल।
ह जहाँ तहाँ तऽ बाइढ़ो आबि गेलै।
हँ हमरो गाँधी साहब गेला बाईहर। उम्हर खाली किच किच पूरा कऽ देत। आओर किछु नय।
हुँ पूरा कादा कादा
हम नय लोकके बाहरो जाइके न अथिये लागैत रहै छै।। अबूहे लागै छै।
हुँ
बौआ सब खेलक?
माँ - बाबूजी सब ठीक छथि?
सब बड़ बढ़ियाँ माँ - बाबूजी सब बढ़ियाँ।
सब बड़ बढियाँ। हँ हमरो बु ई सब के खुयेलियनि हमर बच्ची जे छथि हमर खेलत है। एक घण्टा मे खा लै छथिन। ओहो बुच्ची खा पी केऽ हुनका से निश्चिन्त भए गेल छी। छोटकी की तऽ खा ले छथि तैयो ठीके जम बड़की बुच्ची खाली बैसे हे मे ई सब बहुत अथी करै छथिन
हुँ ओ आ ओझाजी?
हुँ आओर झा अऔर गेल छथि। हुँ ओ अपने नाइट ड्यूटी छै। तऽ नाइट ड्यूटी करै ले गेलखिन छेना
हुँ हँ आ
फेर ड्युटी जाय आबऽ पड़ै छै ने।
एम्हर तऽ खूब जोर से वर्षा बरस रहल ये।
नय एम्हर बारिश तारिश तऽ नय भऽ रहल ऐ हँ गरमी जेना जंजुग लागि रहल ऐ, मुन एकदम गरमी से ओलबोल लगैये।
हुॅं गर्मी तऽ बड्ड छै।
हँ सेहे भऽ रहल ऐ
हुँ
हँ हँ कतहु जायब घुमय लए कि नय?
सोचै तऽ छी जैब नैनीताल सोचै छी घुरि आबी
हुॅं हुॅं घुमि आउ बुढ़ भऽ जैब
ऐ
हँ नय -नय बड्ड नीक जगह अछि जाउ घूम के आउ बहुत अथी ई अथी मे सोमवारी मे जैब
उंम्म बाबाधाम के टिकट तऽ बनल ऐ सोमवारियेमे ओहि मे ओतौ के टिकट बनि रहल ऐ
कतौ एके जगह जैब हुॅं
दूर से तऽ इहे नीक काम जैब अहा हँ से तऽ छै। से तऽ छैहे कतौ चलि जायब हँ से तऽ घुमिक आबि जाउ
हँ हुॅं
आउ अहुॅं सब
आओर सब बढ़िआँ अपन सुनाउ
अपनो मास चलि रहल छै। आब दिन मे अहाँके की तरकारी बनायब अथी के तीमन बनेबै
काल्हि दिनमे
हँ
काल्हि दिनमे हम सोचलियै नहि लेकिन सोचलो छै दालि भात भिंडी आलू के भुजिया बनेब हू
हमहुॅं सोचने छी जे
जकरा कि मिथिलांचल मे रमतोड़ई कहल जाइये
हॅं तहन तऽ बड नीक हं रमतोरयि हमहुँ शुरुआत मे हमरो कहै छलखिन हम नय बुझै छलियै रमतोरई फेर धीेरे- धीरे बुझऽ लगलै अच्छा इएह होइ छै रमतोरइ
हू
हमहु कदीमा अलू के सब्जी बनेब
हू
अखन नय कल्हि दिन ले कियाकि हम हँ हमहुॅं राति मे इंतजाम सबटा क के राखि लै छियनि जे आराम से उठी तऽ हुरहुरलि नै रही काल्हि हमर बौओ के बुच्ची परीक्षा रहतनि, हं परीक्षा रहतनि काल्हि त जेेती आठ बजे दस बजे आबि जेथिन
हूंउ
सेह सेह छनि आओर बड़का बौआ दर्शन केलखिन महादेव के
आइ नय बात भेलए काल्हि तऽ वीडियो कॉलिंग केनै रहए तऽ कश्मीरे मे रहए
अंऽ
अइ बाते नय भेला
अच्छा अखन‌ दर्शन फेर भ जेतै
दर्शन आइ भेलै आइ नय भेल हेतै दर्शन
आइ नय काइल हेतै
काइल धरि कहि भ जाय
ह से तऽ छै भय जेतै एतेक अथी क के गेलरखिंन हे नय नीक केलथि जाकऽ अपन घूइम लेलखिन
हूं
तहन आहाँ कहियो उपनेन गेल रहिये त सुन मे पता चलल बड़ सुंदर आहाँ के साड़ी सब मिलल
बड्ड नीक साड़ी सब भेटल लै।
एते नीक साड़ी मिलल रहा तऽ फोटो किया नहि पहिर पहिर क घिचबै छियै?
ह घिचेबै आब।
आह आ तऽ ह ह ह। कथि कहै छैय मासा सुयोग्य मिलल। अहूँ के मिलल बहुत सुन्दर सुन्दर साड़ी
हूं एक पर एक साड़ी सब भेटल। आब फोटो घिचेबै उएह पहिर पहिर कऽ कत
हूं हूं नहि नहि स तऽ नीक काज केलौ। अहाँके माँ के काकी बड मानै छैथ अहाँके माँ के।
खूबे कि।
ह
एत्ते काकी माने छलखिन ह जे कि कहू।
मानै छलखिन आ चलि गेलखिन ऊपर?
नहि छथिन जीबते।
ह तऽ अहाँ कहै छिय छलखिन हमरा लागल हमरा तऽ हताशे भ गेलौ जे ह जे चैइल तैइल त नहि गेलखिन। छथिने नहि नहि नहि।
ह एखन जीबथिन कि कए साल जीबथिन।
ह से त जीथिन ह कि करबै ओ अपन हाथमे
के बुझै नहि छियै।
ह ह बझे छिय सब बात। ह से तऽ रहिते छैय।
हूं
तहन अहाँ फेर जायब काकी सब मिलै लए। मतलब अहाँके माता श्री। जेबै हूंकर तऽ फेबरेट फेवरेट छथिन तऽ केना नहि जेथिन पसंदीदा ह नहि नहि नहि मिलत
मै पीतीयैन भैलखिन त जेबै कर्थिन मिलैल।
जाये चहे चाही
हूं
तऽन आओर सब?
की यै की ओ मोन नहि करैए बड अहाँके फोन देखलहु तऽ हम ओ कल गेल ओ जे छलै एना नहि तिनकात ई सब सब आदमी गेलखिन कहलखिन चलू। हमर दियौर आ ई सब आदमी तऽ कहल ठीक छैय चलै छी। तऽ ओते गेल छलौ नय श्यामा माय मन्दिर नय ननैद जे छथिन पितियौत ननैद अथी मम्मीओत ननैद हँ ओ ओते रहै छथिन दरभंगे मऽ
अच्छऽ
कहाँ हँ बुच्ची की भेल राइख दियो ग उम्हर तऽ सेहा बला बात अ तऽ की कहै छै ओहै ठुमा राइत मे रहल रहूँ अहाँकेँ फोन देखलहुँ हमर तऽ अथी नय छलै नेट टेट हम कहे ओयठमा वाइ फाइ छै तैय दुआरे हम चला लै छियै चला कतहु जाइ छियै तऽ नय किछ रहैय कहलियै आब पहुँचब तहन फ्री भऽ कऽ फोन करब तते कपड़ा सब छले सबटा कपड़ा लत्ता धुमे
हुँ बच्चा सबके भइए जाइ छै छोट धिय पुता छिये कपड़ा सब तऽ छै ओहोमे बरिशकाल केँ मौसम मे आओर सुखैतो नय रहै छै
हुँ एकदम सुखाय नय रहै छै अप कतो सँ जन्मदिन छले तऽ आओर जादा कपड़ा सब तऽ सभटा चीज जमा भऽ गेल रहै सभटा केँ धो धा कऽ
तऽ फोटो सब कहाँ भेजलहुँ जन्मदिन वला
एह जन्मदिन वला हम रहबे नै केलहुँ काइल ओते चैल गेलियै ओ सभटा खिचेले अथी मे कैमरा मे ओहिमे सँ लेथिन डाउनलोड केलहु है आब डाउनलोड करब ओहिमे कनी किछ भात छै ई अपने एथिन तहन करथिन ताहि दुआरे नय लगेलिये